की यै के बजै छी रानीजी
हँ
की हाल छै यै
ठीक छै
ठीक छै एना किया गभना के बजैत छी कतऽ छी
कियाकि एखन मिठाइ खेलियै हन पानी पिलियै
आ ह ह ह बाप रे बा मिठाइ
हमर आबे के छै से कत कपड़ो सब नहि आयरन भेलै हन
किये यै तऽ कपड़ा आयरन करैले एते किये व्याकुल छी धोबिया छै धोबिया के दियौ पाँच रुपया आयरन के हिसाब से
हम अपने धोबिया छियै हमही आयरन करबै
धोबिया छी अहाँ
हँ
अच्छा कोनो बात नहि बढ़ियां बात छै एगो चौकी लऽ लिअ एगो आइरन लऽ लिअ
छै ओकरे आयरन करै के छै
तीने गो सूट छै ये तऽ पन्द्रह रुपया लगतै दऽ दियौ न यै ओहिले किये अत्तै सोचै छी अहाँ
देब एहि ले भाषण नहि दिय
हमरा किये नहि बनऽ देब यै एगो मतलब अहाँ कंजूसीमे जिबै तऽ हमरो जियेबै
अहाँ आओर सभ चीज पहिले कऽ दियौ तब हम अहाँके कहब जे कंजूसी
तऽ अहाँके कीसभ चाही बाजू ने
सब चीज चाही फ्रीजे अच्छा करहा चाही अच्छा गैस अच्छा डब्बा डुब्बी
कढ़ाई कीन लै छै दू सौ तीन सौ मे कढ़ाई दै छै
अच्छा एगो डिनर सेट चाही हमरा फाइबर के
चाही डिनर सेट अहाँ के पांन सौ हजार रुपयामे डिनर
बाप रे बाप बाप रे बाप अहाँ दालि भात के कौर जे नहि जाने छियै ने से अहाँके नहि पता तयो तेरह सौ मे चौदह सौ मे दै छै
भेलै चौदहसँ पन्द्रह सौ राखू न अहाँ ओहि ल कीया एते अपसियात होइ छी अहाँ
लेकिन ईसभ जोड़बै तऽ धीरे धीरे क जोड़ेतै न की एके बेरमे सभ जोड़ा जेतै
जुड़ि लेबै जुड़ि लेबै बेटा अहाँ रहबै न तऽ धीरे धीरे अह अहाँ हमरा संगे रहबै न तऽ सभ ठीक कऽ लेबै
किया हमरा आबे सँ पहिले चाही न रहबै की मतलब छै हमे बैतब एतै त
नइ नइ तऽ अहाँ एबै ने तऽ अहाँ कनि अथी कऽ देबै ने कनि मार्गदर्शन अहाँ कऽ देबै कनि गाइडेंस कऽ देबै अहाँ कहने छलिये न जे एना एना ऑनलाइन ओ तऽ हम रखबे करब ओ तऽ ओ तऽ हम पेड करबे ओहिके लेल टेंशन नहि लियौ बाबू अहाँ
किआकि पहिले एगो लिस्ट बनाबे के पड़ते जे पहिले जे जे जरूरी छै ओ सब हेते तऽ ओ हम सब लिस्ट बनेबे
लिस्ट कीऽ हेतै बेड एते कूलर भए गेलै पंखा पंखा क कोनो अखन बाते नइ छै ओइ बोड पर जे मतलब की जे गद्दा तद्दा छै से एतै आ खाना बनबै बला अखन समान एतै मतलब केजवली म कहै छी एना अहाँ क बढ़िया चाही न त एगो हम देखने छिये सर के बगले म तोरा कहबै ज ड्रेसिंग टेबुल टाइप नइ बस उसी के हु बहु आप एगो बना दिजिए जो एना थोड़ा सा रहे आ बस एगो टेबल टाइप थोड़ा सा बना दीजिय पलाई जोर के त हो जाएगा ड्रेसिंग टेबल आपका अरे हिन्दी कहै कऽ मतलब नइ बुझलियै तऽ ओएह कहै छी अहाँ कऽ
हमहुँ नहि जाने छी ड्रेसिंग टेबल हम अहाँके ओ एल एक्स पे देख के भेजब अहाँ ओतऽ जााक देख उख लिअ जे ठीक छै कि नहि
जा कऽ देखैके नहि छियै सुनियौ न ठीक छै अहाँ एयबै तऽ तहने एतै लेकिन एखन जाकऽ देखैके हमरा टाइम नहि यऽ अहाँ ओहिपर देख लेबै देख लेब हमरा अहाँ भेज देब केना की छै ओहिके बाद हम देख लेबै ओहिके बाद हम आहाँ क ई ऑर्डर क देब यस क देब तऽ हाँ ऑर्डर क देबै तब
ऑर्डर नहि होइ छै ई ई घर पे जायकऽ आना पड़ै छै जेकर हेतै ओ देतै
अच्छा मतलब की सेकेंड हैंड
हँ बिल कुल
अरे सकेण्ड बला किया नये लि
नहि सेकेंड हेंड बहुत अच्छा अच्छा नहि नहि इमे बहुत अच्छा अच्छा दै छै जठीक
ई बाइह जते के बहु ने ओते ततेक क लऽ तऽ अहाँके लहटी भऽ जायत जतेक समान अहाँके नहि रहत ने ओहिसँ बेसी तऽ आनयमे चढ़ाबै मे लागि जायत
कोइ बात नइ नइ एतै जादा हेतै तऽ हेतै जते मे हम दू हजार मे खरीदबै ओते मे एतै उहो से अच्छा बड़का दऽ देते हम ओ सब ने जानै छी हमर तरीका से हते हम जे कहबै से
नहि नहि तऽ ठीक छै तऽ मनकेऽ सुनियौ ने
ह्म
नहि चलू अहाँ दू हजार के कोनो चीज सेलेक्ट कियै खा खा बे ने कोनो बात नहि छै खा मोन मारिके खा ने
मन केना मार
मून मारक मतलब क जो ह बे र छोना बाबू एन बात न बाजू हम कहलहु ने जे मोन माय
रहने खएंगे जाउ हटा
बेटा बेटा की भेलल
नहिके
एना कत हम सै छी जी
वाह वाह मस्त छै
चूड़ा दही चिनी
हू
आओर की नमकीन नमकीन तऽ नहि खायके छै
न डोलू वालला द ही छै मीठा मीठा
कोन बोल छै
डोलवलाा
डोलवला अच्छा अच्छा कोन कम्पनी यऽ
सुधा
सुधा छै हँ ह मस्त फ्रेश हयत त बड़ मिीठगर लगै छै सुधा अमृतो के बड नखै छै अमृत केगो सेहो अबै छै ओहो मस्त लागै छै खाउ खाउ कहलहु अहाँके अहाँ जे कहै छी ये जेि मतलब हेवी क्वांटिटी सस्ता मे भेटे छै ने मतलब हेवी मेटेरियल सस्त सामान अहाँके दू हजार मे भेटत तऽ दू हजार द समामान भेटत आ प्लस ओकरा आने में अहाँ के दू हजार खर्चा लागि जतिै
हम जाददा दूर बला नहि देखेै जीरकपुर मे ही देखबै
रवाय जीरपुर एतय से दूर छै ये एत से एतय से छै दस पन्द्रह किलोमीटर दूर छै ओतय से आने मे आ लेबर लऽ के ओ जगह पर रखवाबे मे तीन हजार चारि हजार ओनाहिते खर्चा
पञ्चुकुला तऽ पञ्चकूला मे देख ले छीियै पंचकुला मे कोन से्टर मे अहाँ छी
पञ्चकुलामे हमसभ सेक्टर
यहाँ बाद मे पूछो वहाँ से
अच्छा ठीक छै हम अहाँकेँ बता देब अहाँकेँ बता देब ओहि लेल कोनो बात नहि छै तऽ अहाँ पञ्चकुलेमे देख लेबै अहाँके सेक्टर हम कन्फर्म कऽत हब ओहि हिसाबसँ देख लेब अहाँ
हू
की हँ ओ नहि तऽ य हम देखने छी य एगो पलाइ मे एगो खाली एऐना ठेक देताे अरे सुनौ न तोरी आ सुनू ने अहाँ अहाँ सोचि रहल छियै ने ज अन्दर राखे ताखे के लेल एगो हम देखने छियै को अलवारी अबै छै पाइप मे पाइप मे घुसा घुसा घुसा घुसा
उल चल छै हमर सुनू हम देखने छियै एगो चीज रख झनमना के घिर जेतै सब ओ बेकार रहै छै हँ हम देखने छियै रनमना के घुर जाइ छै सब बहुत पतला रहै छै कु्छो डालब तऽ गिर जायत सब टूट त सभ टुटि जायत बादमे बक्से गिर जेत
अच्छा
ओ सब तऽ बेकार छै हँ हम देखने छियै हम देखने छियै एगो लोक के घर मे देख बुझियऔ छोट बच्चा बच्चा छै त त ब्च चाउऊचा के कपड़ा रखे छै तऽ ओहिल ठीक छै अहाँ कुछो चीज नहि कोइ भारे चीज डालबै एके बेरमे सभ गेले
भारी चीज अह की रखबे अहाँके अहके कपड़ा रहते साड़ी रहते इएह सब ने रहते भारीीज
सारी रख ब उ चारि बेर गिर दिन भरमे
आ अरे सारी त सारी त की कहे छै हैंगर अबे छै ने ओ के बीच मे फसा के आराम से ओ मे लटका दियो
ह्म्म ओल सीधे अलमीरा नहि छै हम देखने छियै नहि भाषण नहि करू जे बोल देली से बोल देली किियकि हम देखने छियै ओ चीज हम ऑनलाइन देख सामनेसँ देखने छियै
केहन होइ छै बातो तऽ कतेक पाइपि होइ छै
प्लासटिक के होइ छै
आ पाइप कतेक प्लास्टिकके नहि रहै छै ओ पाइप प्लास्टिक के नहि होइ छै ओ एल्युमिनियम टाइप पाइप होइ छै
हमरा नहि चाही कहि देलियै ने फालतू जी रा नहि भरके छै लेट ल जेतै लेकिन अच्छा लतै
हँ तऽ ठीक छै ने तऽ एखन तामे जे छै ने ओ डोरी टाँगि कऽ ओहहिपर राखब कपड़ा
ह्म
की
हँ डिव छै
डोरि टंगबै
हति कुतो कथी
आइ हमर बच्चा कोनो बात नहि छै ठीक छै हम देख लेब केना की बताबै छी हमरा बता
हमना कहै छी पैसा पैसा जमा करु अखन से धीरे धीरे एकगो चीज ले एते तऽ भारी चीज ह एबेत आब जेते एक बेेर मे ने एते हर चीज अहाँ के समझे न आबेया
हे हमा रै बैह हम तऽ अहाँके सबची बात मान रहल छी छी यै तैयो अहाँ हमरे खोँचारैत रहै छी
हू
आँ
आबै छी ने नहि मानब तब ब तब आहाँके
अहाँ आउ ने अहाँ आउ ने अरे अहीँके तऽ सभचीज हम मानब
हूँ
अही के त कहो सर्वमान छै जे
मूह तौर देबो तोहर जादा बोल्बी ही तऽ
ककरा कहै छियै छोटीके
तोर कहै छियौ
आरौ बैह इ आहा बे फालतू मे जे फायरिंग करै छै तऽ ठीक लागे या हमरा
हमरा तऽ बड्ड निक निक लागैया
ऐयै तखन आहाँ हमरा प्यार सँ समझायब कि अहाँ कहै छीय जे मुँहे तोड़ि देब
तोड़ि देब हँ आहाँ समझैवला नहि छै
तऽ मुँह तोड़ि देबै तऽ फेर काज केनाइ हेतै
मुूँह तोड़ि देबै तऽ बाजब ने जब अहाँ बाजब ने तऽ अहाँके दिमाग शान्त रहत
ह तब त हाथो तोड़े देब बढ़ियां जेका नै हाथ
ओ केना तोरब बाप रे बापू उ तऽ कामइके जड़िया छै
तऽ हाथसँ थोड़े कमाइ छियै कि लोक दिमाग सँ कमाइ छै मतलब अहाँ ए एतेक दिनसँ इएह सिखलियै जे हाथके लोक कमाइ छै लेबर ग्रेड छी हमसब नहि यै सुनू न करै कि छी हेलो
हँ
ठीक छै राखू अहाँ करू जल्दी सँ